हँ की हाल चाल?
हमरा ठीक छअ अपन कहअ।
हमो ठीके ठाक छै कीसब करै छी नाश्ता सब भेलै।
ना अभी नयि भैलेयै मोतीचूरके लड्डू खाइ छिय।
मोती चूरके
ह-ह-ह -ह।
हैं हैं अच्छा
लताम खेबक हो, तोरा सबके त अपने हेतअ हैं हैं।
हमरा त डेरा मे लताम रोपलियो ह
हम्म
डेरा में अंतिम ओ, अथि साइड मे रोपल छै कोना मे
हँ
से बुझि लताम हम कीन कऽ अनलियौ रहे बाहरसँ गाछ बारह महीना फरै छै, मतलब छओ महीना छओ महीना कए क। ओ ततेक फड़ै छै गाछ छै छोटे। लेकिन एक बेर मे दू सौ फर रहै छै।
आड़े बा।
आ पूरा हेबी हेबी होइ छै।
हे हो शायद हमरो छियै ई बारहो महना फड़यवला बुझलअ लेकिन एकटा गाछ छै छोट छोट एकटा पूरब के कोनामे छै। ओ होइ छै छोट छोट आ पच्चछिमके दिशका कोना मे जे छै न घरके पाछू मे उ पैघ पैघ होइ छै लेकिन हमरा लताम सब आब पसन्द नहि छ।
नयि हमरा त बड नीक लागै छ, हमरा एहेठाम हमरा माँओे के नीक लागै छै, प्लस हमरो नीक लागै छै त हम ओहि ले रोपले रहियै त ओ सबगोटा गाँवके लगभग जते होइ छै न सब आइब जाइ छै त एक दिन हां एहिना रहे दुपहर के समय रहिये हम सुतल रहै एकटा हमर गाँंव के बच्चा लताम तोर रहै नानी गाछ छै बड़का मामाअ मखान के जे ए, लताम किया तोड़ छी कहलकै ऐं खायके मोन भेलै तेँ न तोड़ै छियै, खाइएवला चीज छियै न। त कहलकै गिर-गिर परबे। नयि तोड़ीओ न, हमरा कहि देति हम द देतियौ।
की करै छै जानै छ भैया की करै छै हमर, बच्चा सब के बजा-बजा क अनतअ ओकरासँ तोड़बाइयो लेत अपनो खेत ओकरो सबके दए दै छै न।
हँ आइ काइल के बच्चा रहै छै।
त। नयि हमर त अथी में छ, ए में पिछयौती घर के पिछयौती में जे छै उ सब कखनो काल क कुनो बच्चा आबै छै तऽ टाट पर चहेर क तोड़त। कखनो काल क त बहुत गुस्सा आइब जाइ छै। फेर कहलहुँ हो जो खोल रहे, अपन गिरिएन जाइ छै सबटा। त।
हमरो सएह आदत रहै हमरा के घर के बगल में एकटा मतलब दादी लागे है लेकिन हम चाची-चाची कहे रहेरियै। तओ दादी-बाबा दुनू नौकरी करे रहै मतलब त ओकर जे बाउण्ड्री र रहै न छोटे सनक बाउण्ड्री रहै दीवाल आं अ-अ ओकर बाड़ी तरफ सं एकटा लताम गाछ रहै बहुत हे वी गाछो रहै आ बहुत लतामो फडै रहै। त हमसब सबके सुता दिअइ, दुपहरका टाइममे त सब लगभग सुति रहै छै।
हं-हं-हं।
त हम चढ़िके तोरिअइ आ रहै कि जे उ गलीमें सब, सब किछ फेकै रहै शीशा सब रहै रहै। त उ दादीके भरि गाँवमें सबके डर होइ छै मतलब कनी अवाज रहै। हार्ड टाइपके त हमरा कहै हेरे-हेरे लताम पर किए चढ़लही रे, मै देखतौ त मारतौ त हम फांगि जैऐ गलीमे। शीशा गडि जाइ त अइ ला क निरं तर लगभग टिटनेस के सुइया हम डेली लियै। त एक दिन छोड़ि, दू दिन छोरि एहन लक्षण रहै त दादी एक दिना अभी मिललै इम्हर त हमरा बतबै रहै ई सब बात जे तू एहन रीही ई रीही। दादी उ समय खतम भेलै। कहलकै हं, आब के बच्चा सब, आब के बच्चाके कहबै त ऊपरे स गारि पढ़ै लागत।
त अ। नै त हमरा आर सबके मतलब एकटा ऐठां रहै लताम बुझलहक पंडी त जी ऐठां त ओकर एकदम पैघ-पैघ हेतीअ आ उ कच्चे खाइमे नीक लागै छै ल ताम अधिकतर त उ जइऐ ने स्कूल स त ओकरा सं कैह दियै हे गे एकटा ल ताम तोरिक देखियौ त उ तोरिक दए दै, मना नै करै। आवाज बहुते आबै छ हौ।
कथी के?
पीछाँ के किछो साउंड सबके।
अच्छा, आब नै न जाइ छौ?
तैयो आबै छ। त उ तोरिक दा दै रहै त उ खेना-खेना पनी हुं भै सकैया। आदमियो सब बाजैके आबै छ कखनो काल क। त फेर उ तोरि क दा दै। नै आब ठीक छ। तब, तब इस्कूल खेने खेने उ चलि जाइ रहिअ। कीए कदम खुया दै रहै हमर दोस्त सब हमरा, कहै खाही ने नीक लागतौ। बगलमे कनुआ छै ने इसकुलके बगलमे बुझलक? से ऊ कहै की, लता अथी लतामे संगे खाइमे नीक लागै छै तू खाइ ने, खाइ ने। ओकरा चारि फांक काटि के दे दै ओतै बगल मे घरे रहै त ओकरेसं नमक लै क उ खुआबै। एके मे लेलकै लेकिन खेलियै या हमहुं कदम।
ह
आ लेकिन फेर घर आबै रहियै त नै खाइ रहियै, कहियै नै नीक लागै छै।
नै हम त नै खाइ रहियै लताम हमरा कच्चे नीक ला लागै छ, जे कच्चा टाइपके रहै छै ने, बेसी पाकल नै नीक लागै छै।
त हं अधिकतर पकलका लताम आब ने पिल्लू भै जाइ छै।
नै हमरा पकलका नीको नै लागै छै। हम त कचके नीको लागै छै।
ह कचके सहीमे नीक लाग छै हँ दाँत से काटि काटि कऽ खाहक मजा आबि जतह
ह तऽ उएह दुआरे लताम हमरोपलेहे रहियै तऽ काल्हि अभी एकटा रहै गाछमे दस पन्द्रह टा तऽ काल्हि एकटा बहिन रहै चच्चाके बेटी छियै ओ अपन सासुर से आयल तऽ ओकरो लताम से बड लागि ओ गेल पन्द्रहोटा अपने से झखारि के तोड़ि के भुजबी बना क खाय लेलक
तब सहीमे नीक लागै छै ईसभ के आ बरहर कते आदमी बरहर ता आब सायद क
लागै छै
नहि नहि हे सहीमे हो कटहर पकलका हम खेलियै कहाँ एहिबेर
न एनक ल आशत्ररा कहियो हमरा नहि निक लागै छै एको रति हमरा घर मे ककरो नहि
नहि नहि ओ नीक लागतक मतलब अथी पूरा अथी वला ने गीजल वला ने अपना से निकालि निकालि कऽ खाके एक एक टा ओ वला आ बहुत मीठगर जे हुए
ह तऽ अभी लताम के खतम छै
हँ फेर तकर बाद बरहर बरहरो में तऽ माथा खराब भए जाइ छै जेना संतरा मे बिया रह तरह त मुँह में चलि एतऽ ओहि खातिर हम नहि ने खाइ सन्तरा तऽ बरहरो जल्दी आब नहि खाइ छियै
नहि हम तऽ ओसभ नहि खाइ छीयै किछो नीके ने लागैत छै फल मे लतमे नीक लागै छै की आम
हँ
आम उम सब हम नहि खेबो मालदह खाइ छियै बम्बई खाय छियै बस या गुलाब घास तऽ हमसभ पहिले बच्चा रहियै नहि तऽ आम रके जे सब गा
द हूँ डल त हँ
बंबई सब अथी लए के आबि जइया ओकरा भुजबि भी बना के खाइया आरे त ओहि टाइममे रहै कि जे मोबाइल नहि रहै लोक इंटरनेट नहि रहै ओ टाइम के बचपन अलग रहै
तऽ पाछुओ के गाछ छै आ हमर सबके तऽ आरो बढ़िआँसँ गेलै य लड़की वला जीवन नहि जी केँ लड़का वला जीवन जिलयै बुल गु गुली गुल्ली डंटा अथी तकर बाद पत्ती ई सब सब चीज अथी करलियै य
तऽ उएह रहै ओहि टाइम मे मोबाइल नै रहै ककरो नई इंटरनेट रहै ककरो कोनो मतलब नै रहै नहि रहै किछ आ ओई टाइम के बच्चा सब एते बात विचार बुझितो नहि रहए
पीछा के आवाज आबै छै बहुत
नालंदे के छथिन के लाल आरो ओ ई केलो होइ छथ त अथीवला बागनर बला त फेेक दे देबै लोक खेतैइ, से ऊ केला एकदम थी मोट मोट हेतो न, आ ओ मुहखुललका केेला त आरो ने नीक लागे छै।
हमा तऽ ऊं कोनो नै नीक लागै छै।
हँ तऽ उ लऽ कऽ ओ केला नय खेबऽ उ, तईपर एक बागनर केला कतेक अथी जकाँ हेतऽ? मोटगर मोटगर ओ नै नीक लागै छै। तऽ उन खेलौ नै। और केला पड़ त आईए पटना से भी अ मथिएऽ ऐतौ।
अइ बेर ए-एतौ माधव राय। जूली झा, आ राधे भाई।
सीकाबराब
त पिछिला वेर एलेरै अऽ पिछला बेर एले रहे अथी प्रिया प्रशांत झा सिंगर रिए। आ ओकरा देले रहे ओ कुंज बिहारी मिश्रा जी।
हँ-हँ-हँ, ठीके ऊ तऽ ऐऽल रहैऽ।
अइ बेर मा
सबसे बेसी राधे भाई के, अऽ रा राधे भाइके जे कोमेडी होइ छौ, गजब लाइक छै तऽ ककरो कहियक तब मिलबाबै लैऽ।
लाइव त रहिते छै, तोरा हम पेज के भेज देबौ, बड़काँ पंचायत के पेज छै।
हँ।
ओई पेज के लाइव आबै छै। त ओ पेज से लाइव भए जेतै।
हमरा सबके एकेटा शिवरात्रि होइ छऽ, हँ।
हँ। नै हमरा सब के त छोट मोट मेला सब किछु होय छै, लेकिन जन्माष्टमी के बहुत उत्तम होय छै। छोट मोट मेला सबकिछ होइ छै, बुझलिए? ज-जन्माष्टमी सब बहुत अलग होइ छै। तोहर आवाज कनि कनि कटा लागलो हैऽ, पता नैय नेटवर्कक बहुत इशू छौ तोरा अभी। तई लैऽ कऽ, अई सँ पहिने बड़ सुन्दर आवाज आबे रहय।
बाढ़मे हल्ला होइत रहै ने तैँ खातिर घर चलि एयलियै तऽ घरमे हँऽ। हमर सबके नेटवर्क के इएह दिक्कते अछि। नीक स नैय रहतअ। आरो कहक, उठलक तब? हेलो।